हेलो!
नमस्कार!
नमस्कार मित्र!
तऽ की हाल चाल?
सब ठीक छी, तोहर की समाचार?
हमहुँ बढियाॅं छी, बहुत दिनक बाद आराम सँ गप करबाक मौका भेटल।
हँ सही कहलहुॅं। देख लेलहु ने, आखिरकार बरसातक मौसम आबि गेल।
हँ, काल्हि राति से लगातार वर्षा भए रहल अछि, मौसम एकदम बदलि गेल।
'बिलकुल'- 'बिलकुल' दू तीन सप्ताह पहिने जे गरमी आ उमस छल। ओ आब बहुत कम भए गेल अछि। आ बिहाने मे बाहर निकलै छी तऽ, ठण्ड हवा मानै के बहुत नीक लागैत अछि।
बरसात शुरू होएतहि, वातावरणमे एकदम ताजगी आबि जाायत अछि। पेड़-पौधा हरियर भए जायत अछि, आ चारू कात प्रकृतिक सुन्दरता बढ़ि जायत अछि।
'बिल्कुल'- 'बिलकुल'। हमरा तऽ पहिल बर्खा बहुत पसन्द अछि, जखन सुखायल धरती पर। पहिल बून्द पड़त अछि, आ माटिक सुगन्ध उठैत अछि, तखन मन बहुत प्रसन्न भए जाइत अछि।
बिलकुल, इ सुगन्ध सचमुच अद्भुत होयत अछि हम तऽ बरसातक पहिल दिन जानि बुझि घरक बाहर किछु देर ठाढ़ रहै छी। ताकि वो वातावरण आनन्द दैए सकी।
हमरा एहन आदत अछि, बरका शुरू हुए तऽ बालपना बहुत अ रास याद ताजा भए जायत छै।
बिल्कुल। छोट रहैत काल बरसात शुरू होतयहि, घर में बैसल नै रहै पड़ि रही। बाहर निकलि, मित्र सब संग खूब खेलैत रही।
बिल्कुल- बिल्कुल, सड़क पर जतेक पानी जमा होइत छल ओतेक कागजक नाव बना के छोड़ि देैत रही। ककर नाव बेसी दूर जायत, एहि बात पर प्रतियोगिता जेकाँ होइ छै।
उ-हु, हमरा सेहो याद अछि, केतको बेर नाव भागैत- भहवैत अपने सब सेहो पूरा अब भीजी जायइत रही, इ आखिरकार पहुँचा पर डाँट सेहो सुनी पड़ैत छै।
हँ, मुदा ओहि समय डाँट सँ बेसी खेलकक आनन्द रहि जाइत छै।
बिल्कुल, एखन बच्चा सब मोबाइल आ वीडियो गेममे बेसी व्यस्त रहैत छथिन। पहिनेे जकाँ बरसात मे बाहर खेलबाके दृश्य कम देखाई पढ़ते टा छी।
ई त सही बात अछि। प्रकृतिक संग समय बिताबैत, अप्पन अलग महत्व अछि। बरसातक समय गामक वातावरण त, आउ सुन्दर भै जाय छै।
बिल्कुल, विषयकेै खेत खरिहान जखन वर्षा होइत अछि तऽ चारू कात हरियाली फैलि जाइत अछि। किसान सभहक चेहरा पर सेहो खुशी देखाय दैत अछि। की
बिल्कुल- बिल्कुल, आखिर किसान लेल बरसात बहुत महत्वपूर्ण मौसम होइत अछि। समय पर वर्षा भेला से खेतीक बहुत लाभ होय।
बिल्कुल, विशेष कै धानक खेती लेल तऽ वर्षा बहुत आवश्यक मानल जाइत अछि। समय पर पानी भेठला पर, फसल निक होयबाक सम्भावना बढ़ि जायइत अछि।
हमरा गाँव में तो बरसात शुरू होएथी किसान सब खेत तियार कर ले लागेत अछि। कतहु जोताई चलैत अछि, कतौ रोपनी अ तैयारी होइत अछि।
बिल्कुल। हमरो तो ओ दृश्य बहुत पसन्द अछि, पूरा परिवार मिली के खेती काज करैत छथि। कतहु लोकगीत गाबै छथि, कतहु हँसी मजाक चलैत रहै छथि।
बिल्कुल- बिल्कुल, खेतीक काज कठिन जरुर होइत अछि, मुदा सब मिली के करला से वातवरण सुखद बनि जायत अछि।
बिल्कुल, बरसातक कारण नदी, पोखरि, आहार सबमे सेहो पानी भर सकैत लगैति। जखन पर्याप्त वर्षा होइत अछि, तऽ भूजल स्तर सेहो सुधरैत अछि।
बिल्कुल- बिल्कुल। ई तो म महत्वपूर्ण बात अछि, वर्षाक पानी भविष्य लेल सेहो उपयोगी साबित होइत अछि। जहाॅ पर्याप्त वर्षा नहि होइ, त बादमे पानी संकट उत्पन्न भइ सकेत अछि।
बिल्कुल, ताहि कारण वर्षक प्रत्येक बूदक महत्वपूर्ण बुझबाक चाही।
'बिल्कुल'- 'बिलकुल' हमरा बरसाते मे, गाछ पात देखय बहुत नीक लागैत अछि। जे गाछ गर्मी मे मुरझाल जेका लागे छल, ओ अब फेर से ताजा आ हरियर होए जायत छय।
'बिलकुल'! फूलक बगान सेहो बहुत सुन्दर देखाई देैत अछि। बरसातक बाद, हवा एतेक स्वचछ लगैत अछि जे, साँस लेबे मे सेहो ताजगी महसूस होइत अछि।
'बिलकुल! ' हँ आ पक्षी सब सेहो बहुत सक्रिय बहि जायत अछी, भोरे -भोरे अलग- अलग अवाज सुनाय दैत छिअ।
'बिलकुल'! हमरा तऽ बरसातमे चाय पीबैके बहुत पसन्द अछि, खिड़की लग बेसी बाहर बर्खा देखे, गरम चाहक आनन्द अलग होइत अछि।
हँ, बिल्कुल -बिलकुल! चाय संग जे पकौड़ी, आ भुजिया भेटी जाय तऽ बाते अलग होय जायइ अछि।
बिलकुल! हमर घरमे तऽ बरसातक दिन प्रायः किछु ने किछु गरम नास्ता बनैत अछि, जे पूरा परिवार एक सङ् बेसी खायइत अछि।
वाह! ई त सुन के हमर अपन घर याद आबि गेल। बरसातक दिन परिवार सङ्ग समय बिताबैके आनन्द अलग होइत अछि।
बिलकुल! मुदा बरसातक किछु कठिनाइ सेहो होइत अछि।
हाँ, ई तऽ सही, ई ईसभ सेहो सही अछि। लगातार वर्षा भेला से, सड़क पर पानी जमा बहि जायइत अछि। यात्रा करब कठिन भइ जाइत अछि।
बिलकुल! विशेष क ई शहरमे ट्रैफिक जाम बहुत बढ़ि जाइत अछि। लोकक समय पर, कार्यालय या विद्यालय पहुँचब कठिन भऽ जाइत अछि।
'बिलकुल'! गाँंव में सेहो कच्ची सड़क पर चलब, क कठिन भए जायत अछि। बहुत जाम कीचड़ बह जायइत अछि।
'बिलकुल'! जब वर्षा बहुत बेसी भय जाय तऽ नजदीकक जल स्तर बढ़ि जाइत अछि, आ कतको इलाकामे बढ़िआँ समस्या बढ़ीक समसा सेहो उत्पन्न भइ सकैत अछि।
बिलकुल- बिलकुल! सही तैहि कारण बरसातक स्वगत करवा, संग -संग सावधानी राखब सेहोव आवश्यक अछि।
'बिलकुल'! मौसम विभागक जानकारी ध्यान देबाक चाही। विशेष क, जखन भारी वर्षाक सम्भावना बताओल गेल हो।
बिलकुल- बिलकुल! आ घर से बाहर निकलैत समय छाता व रेननकोट अवश्य से लेल जयबाक चाही, बरसातक मौसम मे ई दुनू बहुत उयोगी होइत अछि।
बिलकुल! हमरा तऽ एकटा आदत अछि। बरसात शुरू होतै ही, हम अपन बैग मे छोट छाता हमेशा रखले छी, कखनो जरुरत पड़ि जायत अछि।
बिलकुल-बिलकुल! ई बहुत नीक आदत अछि, बरसातक मौसममे तैयारी रहला से, अनावश्यक परेशानी नहि होयत अछि।
बिलकुल! बरसात प्राकृति बहुत सुन्दर उपहार अछि। मुदा ओकर सही उपयोग यऽ सम्मान करब, सेहो हमर जिम्मेदारी अछि।
बिलकुल-बिलकुल! तऽ अगिला भागमे हम बरसातक कारण अ उमल बला खेती परिवर्तन, विद्यालय किए आ वसात्मिक केल स्वास्थ प्रभाव, साफ -सफाई जल संरक्षण आ पर्यावरण महत्व पर विस्तार से गप्प करब।
जरूर! एखन धरिक चर्चा बहुत रोचक रहल, अगिला हमहु अ जानकारी प्राप्त करब चाहब।
बिलकुल- बिलकुल तऽ चल बरसातक गप्प आगे बढ़ाबेल बढ़ाबै छी। अ तऽ हम प्राकृतिक बात पर बात करै रही हमरा लागैत अछि, जे बरसातक असली महत्व, किसान सबसे बेसी बुझैत छथि।
'बिलकुल'! जेकर जीविका खेती पर निर्भर करैत छथि। हुनका लेल समयपर वर्षा भगवानक वरदान जेकाँ होइत अछि। समय पर पानी भेटला से, फसल नीक होइत अछि, आ किसानक मेहनत आ फल भेटत अछि।
हर गाँंव में तो बरसातक शुरू होएते, सब खेत मे वेस भय जाय छैय। भोरे से साँझ धरि लोक खेती काज मे लागल रहै छथिन। कतहु जोताई चलैत छी, ते कतहु धानक रोपनी। तऽ कतौह खेतक मेड़ ठीक कय जायल अछि।
हमरो गाम मे एहन दृश्य देखबा लेल भेटत अछि। विशेष बात ई, जे पूरा परिवार एक साथ काज करैत छथि। बुचुक सलाह दैत छथि, युवा लोक मेहनत करैत छथि, आ बच्चा सब सा सकेत देश जाय छथि।
बिलकुल -बिलकुल! रोपनीे समय के खेतेमें जे गीत गैलजाइत अछि, ओकरा सुन के बहुत आनन्द आबैत अछि, मेहनतक अ बीचो -बीच लोक हँसी मजाक करैत रहै छथि।
सही बात! एहन लोकगीत सब हमर संस्कृति आ परम्पराके हिस्सा छथि। बरसातक समय गामक वातावरण एकटा अलग प्रकारक अपनापन महसूस होइत अछि। की
बिलकुल-बिल्कुल! बरसात तक कारण उखरी नदी नहर आस नदी सब फेर से पानी भरि जायत अछि। कतेको जगह जग गर्मी मे पानी लगभग सुखी जायत छल। ओ फिर जीवित भी जायइत अछी।
बिलकुल। अ तऽ ई पानि सिर्फ खेती लेल नही, बल्कि पशु -पक्षी सब भेल। सेहो बहुत उपयोगी होइत अछि। बर्षा तऽ प्रकृतिक संन्तुलन बनबे रखबाक लेल आवश्यक अछि।
बिल्कुल! हमरा तऽ बरसातमे मेडकक आवाज सुनैमे बहुत नीक लागैत अछि। छोट रहैत काल हमसभ एहि आवाज सुनी, बहुत उत्साहित होइत रही।
सही कहलो। रात में लगातार मेंढ़कक आवाज टर- टर, झिंगरक आवाज अ छत पर पड़ैत वर्षाक बुद ई सब बरसातक पहचान जेकाँ छी।
अच्छा! तऽ विद्यालयक दिन सब याद अछि?
कियेक नहि, वर्षातक समय विद्यालय जायक, अपने मे एकटा अनुभव छल। हाथ मे छाता, पीठ पर बसता, रास्ता पर कीचड़। से बचैत -बचतैत विद्यालय पहुँचैत रही।
हमरा तऽ, कतेको बेर रास्तामे फिसली सेहो गेल छल। पूरा कपड़ा कीचड़ से भरि गेल छैल, मित्रसभ हसं लागै छै।
बिलकुल! हमरा सङ्गे सेहो एहन घटना भेल अछि। एक बेर जूता कीचड़ में एते फस गेल छल। जे नगलबाका कठिन भय गेल।
ई घटना सुनी के हमर पुरान दिन याद आबि गेल।
बिलकुल, विद्यालय पहुँचला पर सब मित्र अपन अपन अनुभव सुनबैत छथि। केकर छाता उरि गेल के भेजी गेल, के रास्ता में रुकि गेल, दिन भरि एहने बात पर चर्चा चलैत रहैत छथि।
बरसातक छुट्टी घोषित होयबाक समाचार सुनि के तऽ आर बेसी खुशी होइत छै।
हँ मुदा घर पहुँचके पढ़ाई करबाक निर्देश सेहो भेटैत छल। छुट्टी के मतलब खाली खेत नहि होइत छल।
सही बात। घरहि में रही क खिड़की से बाहर बर्खा देख क किताब पढ़ब सेहो बहुत सुखद अनुभव होइछ।
बिलकुल बरसातक दिन कतेको लोक कविता लिखैत छथि। गीत सुनैत छथि व पुस्तक पढ़ैत छथि, वातावरण एहन होइत छथि जे मन शान्त भय जाइत अछि।
बिलकुल हमरा बरसातमे रेडियो सुनबाक पुरान आदत याद आबैत अछि। बिजली नहि रहे छल तऽ बैटरी वाला रेडियो रहैत छै, चलाबैत छल।
बिलकुल हमर घरमे सेहो एहन होइत छल, बिजली जाय पर सब परिवार एकठाम बैसिके गप करैत छल। एखन मोबाइलक कारण ओ आदत कम भय गेल अछि।
सही कहलहुं बरसात परिवारक एक साथ समय बिताबक अवसर सेहो दैत अछि।
बिलकुल मुदा वास्तवमे स अ स्वास्थक विषय ध्यान रखबाक आवश्यकता रहैत अछि।
बिल्कुल-बिल्कुल। लगातार भीजल रहै सं सर्दी, जुकाम, बुखार आ दोसर संक्रमक संभावना बढ़ि जायत अछि।
बिलकुल ताहि कारण भीजल कपड़ा जल्दी बदलि लेबाक चाही। बहुत देर धरि भीजल रहब उचित नहि।
बिलकुल बिलकुल साफ पानी पीबब, हाथ धोब आ भोजन स्वस्थ स्थान से लेब सेहो आवश्यक, बरसात मे स्वास्थ्यक महत्व और बढ़ि जायत अछि।
सही, बहुत ठाम पानि जमा भेला से मच्छर सेहो बढ़ि जाइत अछि। ताहि कारण घर पर आसपास पानि जमा नैय होयब देबेक चाही।
बिल्कुल बिलिकुल। ई तऽ बहुत पैघ समस्या भेल। पर्या -पर्यावरणक दृष्टि से सेहो बरसात